हेलो की हाल छै
हम ठीक छी तो सुनाउ
हमहु बढ़िया छी बहुत दिन बाद आरामसँ बात भऽ रहल छै
हँ आइ की टाइम भेटल छै स पछिलू गप करी
बहुत नीक कला
आइ दिन भरि की केलह
सुबह घरक काम फेर थोड़ा मोबाइल
हममर सेहो ओहि हाल छै
छुट्टीवला दिन जल्दी खतम भऽ जाइत छै
सचमें
तऽ बहुत जल्दी उठैत छी
नहि रे बहुत मुशकिल छै ठीक
आलस भ बजइत रहैत छै
पाँच बेर
हँ हा हमर सेहो होय आत
तो नश्ता मे की पसन्द छै
पोहा आचार
हमरा पराठा बहुत पसन्द छै
गरम गरम पराठा मिल जाय तऽ दिन बनि जाइत छै
गर्मी मे बहुत परेशानी होइत छै
सही कहत
खाना बनाबे जान छै
थोड़ा बहुत
हम यूट्यूब देखिके सीखैत छी
हमहूँ कभी कभी अच्छा बनाैत छै कभी खराब
लेकिन कोशिश जरूरी छै
तऽ घूमय जाय पसन्द करैत छी
बहुत खास कड़ी पहाड़
हमरा नव किनार बैठय बहुत नीक लागैत छै
शान्त जगह मन के बहुत
ट्रेन यात्रा पसन्दद छै छै की बॉस
ट्रेन बाहर देखयमे मजा आबैत छै
हँ खिड़कीवला सीट सभसँ नीक
तो मोबाइल मे सबसँ ज्यादा की करैत छै
रील्स देखैत छी
हमरा कॉमेडी वीडियो बहुत पसन्द अइ
हँ हँसी आ जायत मन फ्रेश भऽ जाइत छै
तो फिलिम देखैत छ
हँ कॉमेडी आ फैमिली फिल्म
हमरा डरावना फिलिमसँ डर लागैत छल
रातिमे नीन्द नहि अबैत होय
बिल्कुल
तऽ सङ्गीत सुनात छै
हँ रातिमे धीरे धीरे गाना सुनय नीक लागैत छल
हमरा पुराने गाना पसन्द छै
ओ मे अलग शान्ति रहैत छै
बड़का पसन्द छै ठीक
बहुत
बर्खामे चाय पीबय अलग मजा छै।
सग मे पकौड़ा भेट जाय तऽ बस
हँ हँ हँ त ही
त। वििलक करइ पसन्द करै छै
बहुत
हमरा। कैमरा देखी के हँसी आबे लगे छै।
सबसँ नीक होइत
सोशल मीडिया पर। एकीक रहत छै
हँ लेकिन बहुत ज्यादा नहि।
हमरा स्टेटस लगाबय पसन्द छै।
हमसभ देखैत छी
हँ घरमे बहुत खुशी रहैत छै।
मिठाइ सेहो खूब खाय लेल भेटैत छै
बचपन याद आैत छै
बहुत।
पूरा दिन खेलैत रहहिैत रही। तो खरीदारी पसन्द कै छ।
किना। सय लागए ध होत
हँ जल्दी पसन्द नह आबै छै।
हमर सेहो
तो ठण्ड पसन्द छै कि गर्मी गर्मी मे बहुत परेशानी होइतत छै।
पंखा सेहो।
रति में देर तक जागैत छै
मोबाइल चलाबैत चलाबैत।
फिर सुबह नीन्द नं खुलैत होयत। तो सपना मे की करय चाहते छ हमरा शान्त जीवन पसन्द छै। दोस्त सङग घूमे मजा आबैत छै
बहुू
हाँसी मजाकमे सबसँ उड़ि जाइत छै।
सही बात
अच्छा अब रति बहुत। बहुत अच्छा लागल
आओर सभ बताउ की आओर हाल समाचार छै।
तऽ हमर ठीक होल छै तू अपन सुनाओल जाउ।
हमरो ठीक छै अहाँके ठण्ढा पसन्द छै कि गरमी पसन्द छै
हमरा तऽ ठण्डा नीक लागै छै। गर्मीमे बहुत परेशानी होयला
हँ सेहो बात छै गर्मीके दिन तऽ बड़ी काटल मुश्किल हो गेल छै आओर खाना पीना हो गेल छै अहाँके
अभी तऽ हमरा। खाना पीना न होइल। तू अपन सुनावल जाउ अहाँके खाना पीना हो गेल
आओर सभ ठीकज छै पं्खा सेहो गरम हवा देैत छै
बकुल सही तो सुबह जल्दी उठैत छै
कभी कभी उठि जाइत ई कभी कभी आँखे नहि खुलैत छै।
खाना बनावल आल छै।
खाना बनाबय आबै छै लेकिन कभी कभी कोनो कोनो चीज बनाबयमे कठिनाइ होइत छै तऽ फोनमे सँ देख लैत छी कि कैसे बनै छै।
तो सगीत सुनै छै कि नहि
कभी कभी सुनले। ठ अहाँके संगीत केना लागथि नीक लागै छै से की ना।
हमरा तऽ संगगीत बहुत अच्छा लागे आउ सब बतावल जाउ।
अहाँके पनीरके सब्जी केना लागैत छै। अहाँके पनीरके सब्जी केना लागै छै
हमरा तऽ पनिक के सब्जी ओतना अच्छा न लागल छै तू अपन अहाँके बताउ
हमरा तऽ पनीरके सबजी अच्छा लागै छै कोनो कोनो सबजी नीक लागै छै कोनो कोनो सबजी
अहाँके गुलाब जामुन
आब अहाँ के बड्ड हँसी आबैत छै
अहाँके गुलाब जामुन कैसे लागल छियै
हमरा तऽ नीके लागै छै लेकिन अहाँ लगैत छी गुलाबे जामुन खाइत छी
हमरा तऽ गुलाब जामन बहुत नीक लागे छै
हमरो कभी खियाउ गुलाब जामुन
अच्छा ठीक बा देखल जाइ
देखयके बात नहि छै अहाँ खाइ छी हमरो खियाओके परडी
हमरा पास गुलाब जामुन नहि छैे तीन दिनक के बाद अहाँके
की गुलाबजामुन बनाबै आब आबले
ह न हमरा गुलाबजामुन बनाबे न आवल ह रहुुआ के आवल ह
हम बना लै छी कभी कभी अच्छा बनि जाइ छै कभी कभी खराब भऽ जाइ छै आओर सभ बताउ अहाँसँ बात करि कऽ तऽ बड नीक लागल अहाँ बताउ अहाँके कतेक नीक लागल से अहीँ ने बताए
हमरो के। रौआ बतबा के बहुत नीक लागल
छना
हँ
जाइ छी हम खाना पीना खाइ बड्ड लेट भऽ गेल छै ठीक छै रखैत छी
ठीकीक है रख